हँ य ठीक छी हँ हँ हमहुँ सब ठीक छियै धियापुतासभ सभ घरमे ठीक यए
हँ हँ सब ठीक य एतऽ
तस स सुर्
हँ ओहो सब ठीक छथिन
है की सब करै छी
कहाँ किछो करै छी अख अखने एलहुँ हन भोजन सब क क आब एलहु हेन काल पै लए
आ खा क कनि तर सुतबै ने
हँ
कनी काल जामे सुतबै नहि तामे तक तऽ देहमे शान्तिए नहि रहत
हूँ
की सब खेलियै
उएहे खेलौ दालि भात सब्जी भुजिया इएह सब खेलौ हन
अहाँ सब तऽ भरपूर भोजन स स्नान स हँ नहा लेलियै हमहुँ सब नहि नहि आब जाइ छीय
त एते लेट के अहाँसभ कलाउ किया करै छीय
हमसभ जल खाय केने रहै छियै एक बेेर सोहारी भुजिया खेलियै
हू
तऽ आब जल केने रहैत छै तुरते तुरते नहि ने खायल होइत छै तैं कनि लेट त खाइ छियै
ओ तऽ की सब बनेलियै
इहा दालि भात आ भिंडी के भुजिया आलू परोर के तरकारी आओर की बनायब
अच्छा हँ तऽ बड़ सुन्दर यऽ आब की बनेबै
ह अपनासभके तऽ जामे तक दू तीन रङ्गके तरकारी नहि होइत छै तऽ नहि ने होइत छै खायल
हँ हँ अपन सब के उम्हरका खाने पीन तऽ प्रसिद्ध रहै छै
हँ ओएह बात छै तऽ आ अचार रहतै ओएह सब खेबै
अचार आम के की कटहर के
कटहरके नहि छै आमेवला खेबै
अच्छा आमके ओहो तऽ बड़ सुन्दर होइ छै अच्छा
अचार तऽ आओर सुन्दर लागत खायके नेबोओ के अचार होइ छै ये मिरचाइ दऽ क नमकीन त हँ ओमे मिरचाइ धऽ दियौ कचका नेबो धऽ दियौ बड़ सुन्दर लागत ओसभ ह जखन पेटमे गैस तैस नहि बनि जाइए तखन ओ ओहिमेका जे नेबो कनिगो खा लियौ तोड़ कऽ तऽ ठीक भऽ जायत पेट के गैस
हँ पाचक के काम करै छियौ
दबाइयो वला काज करत ओसभ
हमरो सभके रहे कनि नेबोके अचार आब सठि गेल हेन
हू ह कटहरोके रहै हमरा घरमे लेकिन आब नहि धियापुता सबके नहि बुझै छियै जएह नीक लागल ओएह खाय लागल
ह
मिटका अचार बनेलियै गुड़ दऽ कऽ आमके से कथी लए रहऽ देतै सभटा खा लेलकै ह ह कुते लए बनबिते छै लोक ककरा लए बनबैत
ह
हमसभ धियापुतामे कतेक की करै छलियै इसकुल जैयै ने पढ़य लए तऽ चोरा कऽ लऽ जइयै अचार एगो पूरी कागज के फाड़ लियै आ ओहिमे चोर कऽ बुआमे सँ लऽ ली आ तखन कुल मे बैस कऽ खाइयै
हँ ये हमहुँ सब जाइ छलियै तऽ लऽ जाइ छलियै ओतहि जे खाना खाइ छलियै सरकारीए इसकुलमे तऽ अपन अचार घर से तऽ खाना सब तऽ नहि लो जाइ छै लोक सरकारी इसकुल मे त कनि चोराक कनि कागज मे से अचार के लऽ लिअ मोड़िकऽ आ माँ सब देखे मम्मी सब तऽ मारिते तै अपन चोरा कन के लऽ लिये अपन कत बैग तैग मे न क के लऽ जइये अपनो खले स सबके दिये खाइ
हं हँ हमहुसभ सएह करियै चोरा लियै माँके बौआमेसँ आ ओतबी करिया लतामक गाछ रहे दलान पर ताहि परचा हीर जत हुँ आ लताम सभ तोड़ि लैतहुँ आ तखन झोरा रहै बैग त हमरा त नहि रह है झोरा आ झोरा मे के धऽ लिय तखन स्कूल जइय तऽ बैस कऽ अपनो खइया आ छौरियोसभ जे संगी तुुरिया रहैया ओकरो सबके दिये खााय ल
हं पहिले लोकके कहाँ बैग तैग रहै लोक बैसै लए एगो बोरा लऽ जाय नीचा मे ओछा क
ठीके बोरा ठीके कहलिय
बोरा पर लोग बैठेग आहा झोरा में लोग दूगो किताब एगो कॉपी लऽ जा
हं वहाँ झोरा में दूगो किताब कॉपी लि उहा मे से लतामो चोड़ के तोड़ लिय कनी अचारो धऽ लियै कनी नूनो सब धऽ लियै लताम संगे ह आ इसकुल जइयै तऽ अपनो खैया संगीयो सबके दियै जे लेखो
हूँ
आबक टाइममे तऽ सभ देखैत छियै प्राइभेट इस्कुलमे पढ़ैत छै तऽ कहाँ ओतेक लोक बच्च बच्चासब अथी कऽ सकैए
नहि आब कहाँ छै पहिले तऽ देखे छियै लोग जाय त गाछी कलम में सब खेलै जाय खूब बच्चा सब कबड्डी सब
पाँच मिनट माँगि लियै मास्टरसभ पहिले तऽ नहि रहै छलै लैट्रिनसब आब पूर्णमा
हँ लोक गाछिए बीरी छै जाए
हँ तऽ गाछि वृक्ष जइया पाँच मिनट माँगिक आ जइयै आमक टाइम तऽ आमो तोड़ लियै जिलेबी रहय तऽ जिलेबिए तोड़ि लियै गाँवमे ने जिलेबी रहैया
हँं ये इमली सब रहे ते हमहूँ सब इमली एते एते बिछ के एन लियै सब कहे भूत रहे छै भूत रह
रहै दुनियाके के गाछ मे से पेचरी के गाछ पर से पेसर तोड़ि लिय आ ओतनी ऐसा ह देख िय आम तोड़ लियै तखनसँ जिलेबी जे होइया
हू
ह ओ कते सुन्दर लागै छलै खाायमे ये
हँं ये आम खाय ले ते हमरा सब के नहि रहे किछो चक्कू तक्कू त कनी दिन ते ब्लेड लो
हमूँ सब बेदरे से नै रहै अहाँ किया नै रहऔ
सएहमे आमके दऽ कऽ गाछ मे खूब जोर जोर से पटकि दियै
फटि जायत हँ तऽ सुबै ह अखन एकरा ठीके कहै छै पहिले बच्चा रहियै हमस तऽ ओते नहि ने पाइ कौड़ी रहैत छलै घरमे रह गरीबे सभ रहै गृहस्थ घर रहै तऽ आमके पत्ता नहि यए तकर तोड़ लिये आ ओ जे काट होयया एगो बड़का काट बला जा हँ जंगल मे नहि रहैया काँट आइ काल्हि तऽ लोग घर मे देखे छ आब लगबै या नाग फेणि नाग फेणि फेणि कहै छलियै हमसभ
हँ ओ तऽ खूब काट ओहिमे रहै
ओहिमे काट तोड़ के एगो लऽ आनिए आ आओहि पात मे कऽ भोंक दिय पात के काटि कऽ एना के फूल बना लियै
हूँ
तखन कहै छी भरि दुपहरिया रौद मे ओहि पात मे काँट लगाक एगो करची भोक दियै
हँ आ दैए घिड़नी जेना ओ नाचए
आ भैर दुपहरिया दौड़ल घुरये रस्ता पर ओ घिरनी जेना नाचि रहल यऽ ओ पत्ता
हँ यै हमहूँसभ अहाँ आमके करियै हमसभ जे अ ई नहि होइया तार के छोटका छोटका गाछ रहैया
ओकरो बनै छै ठीके कहलि यै
हँ तकर हमस बनेलियै ग
हँ हँ की कहु, तकरा सभकेँ मोड़ि मोड़ि क तितली बनेलिए य हँ तें ने कहलहुं आब लो खरीद के बजबै छै हमसभ तऽ पाते पुत के बना कऽ केलिए
पहिले लोक कहाँ रहै बच्चा आब के बच्चा लग देखे छै कते खेलौना सब रहै छै की सब रह छै आ हम सब त बुझबे नहि कयलु बुझबो नहि करियै की होइ छै खेलौना उएह सबसँ खेलियै गऽ
हँ पपीता नहि होइय त कर जेँ दांत होइय कॉफी बला अनर लेबाक हँ ओएह अरनर लेबाके डाट तोड़ लियै आ ओकरा केहन नीक काट दिअ काटिकऽ ओहिमे एगो भूरकी कऽ कऽ ओहिमे एगो पन्नी बान्हि आ तखन पिपहु जेना ओकरा भैर रास्ता पर बजबैत रहै छलियै हमरे सभ क माय डेगां दैत छलैक तँ हमहु सभ तेँ जेबै करतुह हु आब बाजबे बड़ करैय बड़ आ सुन्दरो आ पाइयो ने लगे एगो बनाबिये कतेको ने बना लियै हूँ
हँ तोड़ कऽ जखन जखन मोन हय तखन बनाय लेलिय
छोटा अनर लेबाके देखै छियै गाँवमे सौंसे अनेर धनेर नहि रहैया हू हूँ तँ अनरलेबो अपन तोड़िकऽ खाई छलहुँ एहिमे अपन पात सबके दांतकेँ अपन पिसओ बनबैत छलहु चलियै
हँ यै पहिले लोकके तऽ आब लोकके पहिले पानि तानि होइ छलै बारि बारिशसँ आ कागज के ने लोक नाव बनाय लैऽ
ठीके कहलि हु कहादुन खाना बनाक पानि म चलि आयब हँ हमहूँसभ पोखरि जे जैयै नहाय लए ने भोरके पहिले तऽ कल कल रहै लेकिन तैयो पहिले लोक बेसी पोखरे मे ने जाय नहााय लए हु हु सौसे सँ लोग जाय बच्चा सभ क लऽ क नहाय लऽ तऽ नहाइयो लिअ ओते भोला बाबाक के मंदिर मे अपन पूजो पाठ भए जाय भोला बाबा के त त चैल ज तऽ ओहे मे के नाव सब बना लिय कागज के ओ पोखरि मे द कत बीए तऽ बड़ सुंन्दर नाव जेना ऊपर मे चलैत रहिता जहन बहुत दूर जाै तऽ धीरे धीरे पैन नहि पैन भिग तहन डूबै नहि तऽ बहुत दूर तक चलैत रहै छलै ओ
हँ कागज के ओ मोड़ क फेक टक्का जेना बनैये एना क पटकिये तऽ पटसिन फूटते
फटक कऽ ठीके लोक बन्दूखसँ आइ काल्हि धियापुता खेलाइत छलै अपने सब ओएहे कागजेके बन्दूक जना फटाक फटाक भ हमरा सब त सब ह आबक बच्चा सब बुझैत छै हमसभ कहाँ ओसभ बुझैत छै
आब तऽ देखै छियै बच्चा सब बंन्दूको ने आब मोबाइल मे फिल्म देखै छियै कोन दिन गेम जना एले हन से गेम देखे छअछि सब खेलैत रहै छै जे आबके बच्चा कहाँ किछु खेलै छै ओ सब
हु हँ तऽ ओहि टाइम के बाते अलग रे दस गो लोको रहै सङ्गमे सङ्गी तुुरिया ओकरा सभ सङ्गे खेलु जतऽ मन होइया जाउ आबक बच्चा तऽ घरो से ने बाहर निकलत
आबके बच्चा घर त नहि निकलैत छै होइ छै घरमे हमर बच्चा पढ़िते यए पड़तै की आ पहिले हमसभ तऽ पढ़ियए लिखिय कहि कखनोहुए काल आ बेसी काल तऽ हमसभ खेलते रहियै सभके दलान प
देखबै धुपबै ओते पढ़ैयो मे नीक लगै छलए
हँ ओ हमसभ लोकके खापड़ सब कर रह फूटल फाटल से गेंट दिया आ गेदसँ मारियै तऽ ओ गिर जाय तऽ सभके देह पर हँ हँ
झुटकी गेंट के तहन गेद से मार के खसबै छलियै सब सब खिहार हमहु सब ई सब खेले छलियै टा रह रह ओ जे साइकिल के ओने होइया टेयर ह तकरा दुपहर के खाय लेलिये आ बुझियो गर्मी मे केहन रौद बच्चा मे रौदो लागे हमरा सबके आब तऽ बड़ गर्मी लागैत छै ओहि टाइमे नहि लगैत छलै हेलो
ओहि टाइम मे गुदनबे नहि करियै गरमी के लगतै किया नहि
खेले मे रहे छलियै भरि दिन